ओ
की हाल छै कुंवरजी?
गर लागै छी।
खुश रहियौ
की हाल समाचार?
बढ़िआँ अपन कही?
ठीक छै, कतऽ छियै?
पटना
कत पटना म
कंकड़वाग
ओ खेमनी चकमे की
जी जी
ह रूमे पर
हँ हँ रूमेप
ओ आ कतऽ गेलल रहिये घुमै लऽ
मतलए पकड़ी
ई सभ भेल
इहे देबे लऽ चाय पान नाश्ता भेल
ह नया सभ कहि तय?
सभ बढ़िआं छै। तोराकी सभ भेलै से ने कहले
देखलियै वीडियो सभ
हँ हँ
यही विडिओ बनने
कतें आदमी आयल?
तीन गाली
जाहिमे से एसपीवाला खाली रहै छै, एगो एसपी।
ओ अपने रहे होय ठाम की?
एस पी ओ एते तऽ स्पोर्ट पर लए जेते ने
अच्छा
हू ग्रामीण वाली जे रहै महिला एस पी
हँ
ओ कहल के आज नहि तऽ काल्हि निकालि लेत, जहाँ छै। पटना आपलोग गेल रहिए एकरा तऽ पंकज तऽ बुझने हेते ने कहलक बमबम कहाँ हैत एक श अपन गलजारलकै जे ये काला धंधा करद कहल से करे
इम्हार से नहि क्यो बाजे
केली बात
की कहै
कहे अपने सभ अपना निजी मे कटवातता है हमलोग कहाँ छुपा दंगे त कहलके एक आपलोग मतलब किदन तऽ कहलकै से मतलब कतहु माटि जे कटबै छै से ए ट्रैक्टरके रजिस्ट्रेशन नम्बर नहि ने छै।
हँ
छ है सभ भऽ गेल सब, किसकऽ छै? अन्दर घुसले अपन कहै। जिसका घर है वही अन्दर आ अच्छा
के गेल रहे अंदर?
सभ एकर जे समान दू चारिटा तऽ अपन रहे विकास
एकरा सभ नहि किछु कहलकै
वेहा एकरा सभ केँ कि दिक्कट
तऽ जान बच गेल गेले सभ क बजे आयल रहे
क्या बजे जहन हम मैसेज गेलियै तहन गेलिये
ओर कि नया ताजा ने किछ भेलै
नहि आओर
पुरनके मामला रहै नया कोनो फेर किछ भेलै
नहि पूरण के बोला भरवरो के रहे
बाजारमे क तऽ
ओकरे ओत
ओ
मुसरनी दी करे ने रहे से मुकैर गेले
की कहलके
कहलकै मार जबरदस्ती करबै
ओकर जे ड्राइवर जे रहे से हेन ओ
हँ
ओ चमरा एते नम्हर भऽ गेले मुकरि गेलै
परमे सब
ओकरा सब कहने हेतै ई लाल बुआ सब किछु दबाब देने हेतै
हूँ हम सब तऽ बाजारे से आबे तऽ
के सब
बाजार गेल रहियै ने तऽ हमर नजर पड़ल कल के डेट रहै कहने ने रहू नजर पड़ले विकास भाय तहन कहलियै तहन विकास फोन के लके ए हमसब थाना पर देखलियै थाना पर नहि रहि गेल रे कुशशेवर गाँवो वला मतलब कोठी पर आबि कऽ सेहो पुछलियै
ह
तहनी कुशेश्वर गेल रही तहने तहन हमस ठीका प्रकाश ल तर मे रुकल रहियै त बढ़ले हन त पेड मार कि
बम भायजी
त तू होेतै अजीत सो
ओ कनिया रहै उनका
हँ कनिय ओत रहै पंकजो भाय जी
पंकज भायजी नय रहै
हं ओहो मतलब भागल रहथिन
पंकज सिंह
ओहो न
ओ
क्यो रहतै त लै जयतै
हँ दबाब देने छै ऊपरेसँ दबाब छै
हॅं मंत्रीए ओकरा गरेएलखै एस पी
हँ सब ओ पूरा जान पहचान वला आदमी छै कते दिन गलत अहाँ कै कते दिन रहि सकैत छी
हूँ
ओना पिछला एक महिनासँ त बहुत शान्त छै
हँ पूरा सँ
तहनो ओसब लेकिन लागले छै ने ई सब नय किछ करे छै ने नया ताजा अ
अच्छा
यो अपन वकील तकिल राखतेै ने कोनो जान पहचान सब लगेतै रहै न
जज छै छुट्टी पर मे पन्द्रह के जज एतै
औ
ओकर कनिया के साइज छै पहचान वाला जच इएह सब बात छै
कनिया क जान पहचान छै
कनिये के क्यो जज छियै सायद
ओ
यैह सब गप यै
और नास्ता पानी भए गेलै
नय न नाश्ता की हेतै नाश्ता सब त्यागने छियै सबकछु
किया रे
तऽ दिमाग पर बोझ भए गेलै बहुते किछ
की सब जना कि
किछ किछ सोचाय छै पाय कउरी लैक सेहो इम्हर आमहर
हम नमहर भेलहि रे तोरा सबके बहुत प्रेशर दिमाग पर बहुत जादा छौ न रे
खर्चा बेसी त कम आमदनी किछ
एते खर्चा करै किया छी केओ कहौ छै की ज सामान आन कऽ दे य घर चलबै छी कियै कोनो नया बिजनेस शुरू केलही तऽ खर्चा बढ़लो कतौ स
ह की करबै जे छै ओकरा केना रल जा
बन्द कै दी सब
आ पाँच टाकासँ नय होइ छै तऽ बीस टाकासँ होइ छै पच्चीस टाकासँ
ओहो बन्द कै दही
द क दि न त जा
कैगो कोल पूरा
हमर कहाँ भेलौ सत्ररहे अठारह गो भेलो
बाह
हूँ जमे तीसगो नहि पुरतै तामे सबमिटे नहि होइ छै
हमरा तऽ पसन्द रहे बात दाल सब्जि पागल छै एखन तक नहि दऽ
नहि देलको की की लिखाइ छै
हाँ जे लिखल छै प्रोफाइल टास्क
ओकरा मैसेज देही मैसेज के नहि रहै ग्रुप मे जिसका जिसका नही आया वो अपना कर सकतेै है
चल ओकरा मैसेजल थोड़ा देर मे
त
आँ य
एखन तऽ गेल उ ने
ना
ओकर भेलै किछो की
क्कर
आनन्द मोहनके
हँ बाबा कुछनेरी तऽ बाबा कहलखिन दिन एकादश दिन भात दालि सब्जी द्वादसा दिन पूड़ी सब्जी बुनिया रसगुल्ला दही चिन्नी
सब भैयारी तैयार भए गेलै
हँ भेले हेते कि हूं भेल बैसा आ कालल नहि होइ छै हँ हँ दिक्कत कोन छी के अपन छोड़ कऽ गेल छथिन तहन ने कोन दिक्कत
घर से लगते तै लोक भुजते दिक्कत छै
सही बात तू जे बाज तू जे बात बाजबी सब सही छै रे
हँौ एखन तऽ अहाँ के फुुरायऽ एऽ
मौसम केहअन छौ
मौसम तऽ ते गर्मी यऽ कीड़ा फतिंगा तते उड़ रहल छै
बारिश नहि होइ छै की
नहि रातिमे भेल रहै अहाँके फोन केलाक के बाद काटलाके बाद
बहुत
नहि दस मिनट भेलै मतलब उझल कऽ भए गेलै दस मिनटमे पानि लागि गेलै पनि पूरा सुखाल रहै छै पनि लागि गेले
रास्ता ठीक नहि भेले एखन तऽ के
रस्ता ओहन ठिक नहि भेलै है ओयो मोटर साइकिल सब बढ़ियां टपे छै कोन दिक्कत
किछदेल के नहि इटा तिटा किछु
नहि नहि ईटा सबने देलके धीरजके कहियौ ने किछु भेजतै यौ
एतै तहन ने एखन खाली एखन खाली शो कए रहल छै अकाउंट मे एयलाक के बादे ने
आ प्रोसेसिंग भए जे गेलै हन
एखन सिर्फ एले हन में देखबै छै सातसँ चौदह दिन काल्हि ओ आबि सकैये परसुओ आबि सकैये अगिलो सप् पैब सकैया
सेह विक्रम भाइजी के कते एलै
उनका साढ़े नओ सो
आबि गेलै अकाउंट
नहि ओकरो प्रोसेसिंगे छै आइयए देखेबे केलकै सभके पाँच बजे
तऽ सभके आइए मतलब सब अपन यू पी आई मे डलबेलखिन हेन
सब अपन अपन यू पी आइ देलकै हन ओ सब
हाँ
हमरो काल्हि पुर गेल रहतै त हमरो आब जेतै रहे
काल्हि पुरि केना जेतै तै
टास्क क ई पूरि जेतै रहै फोन
हँ तऽ अठारह गो भेलन बारह गो और चाही
हँ बारह गो और चाही
तऽ हमरा से त अहाँ दूगो और बतियेबै
तोरा से दूगो और बचल छै
हं तकर बाद
ओ धीरज से दूगो बचल छै
हँ
देखियौ कम तीनू गोटा मिलके हमरामे एगो साढ़े तीन सौ के मारि दियौ रिचार्ज
तपस्यो चलबै छौ रे
हँ आइये देखलिये हमहुं कहलियै वाह दोनो बाप बेटा की जोड़ी मस्त है
तऽ हिनके बालक नहि चलबै छै ईहो प्रज्ञानो खोलि लौ
ह सेहो हेतै तपससँ गप करबै की काल्हि कहब हम त
नहि नहि हम त ऐमे पुराइए देबौ कि जहन ओकरा तु कहभी
आँय
नहि रे ओकरासँ हम की बात करबै ओना कहियो हमरा सामने से बाते नहि भेल छै
तहन ककरासँ पुरेबै आब
देखै छियै नया नया आदमी सबके खोज के ल अन
हँ आ इ हमरामे जे देतै तऽ हमरास से बतियेबै कि नहि अहाँसभ
किया नै बतियैबौ मैसेज कय दिहै जखन फ्री रहबौ तखने बात कय लेबौ
हँ चारि गो हमरा सँ आ चारि गो अइयो आई डी से हमरासँ बतियाए लेब अहाँ
ठीके छै देतै त ने अरे इ टास्क
आ ई आई डी वाला पैसा हमही निकालि लेबै की
हँ तऽ बात तू केलही निकालतै के
हमर मतलब ऐ आई डी वाला पैसा नहि शो करतै जेना जे हम
दुनू दुनू आई डी पर करतौ
नहि हम की कहलहुँ जेना हम टास्क नहि अपन कम्प्लीट केलियै आ हम अपन सिर्फ अथी केने छियै तऽ ओहिमे नहि देतै अहाँ से जेना बतियाइ छियै हम तऽ एकर रुपैया नहि देतै
हँ देतौ ने आठ रुपए मिनट जाय मिनट भेल हेतौ ओते आठ गूणा यदि रिजेक्ट नहि करतौ तऽ
तऽ इएह रुपैया टा जे हम सिर्फ चाहबै निकालि लेल तऽ नहि निकलतै
हँ कोनो तहन जे शो करतौ कोनो रुपैया निकाइल सकै
हं शो कहाँ कय रहल छै एगो के तऽ देखलियै पच्चीस सौ निकालने रहे मे
हँ ओ बहुत बात कैने यहै ओकर सप्ताह सहीए भै गेलै
आ हँ हम जेना विक्रम भाइसँ गप्प कयने छियै तऽ छौ मिनट हमर दस मिनट मे स छौ मिनट हमर बढ़ियां गेलै छौ मिनट के अथी केलकै रिकॉर्ड
तहन त ठीके छौ आठ छक अड़तालीस रुपया हेतौ
हँ दूगो छौ छौ मिनट
अड़तालिस दुना छियानवे एक सौ रुपया त भए गेलौ
अहूँसँ एगो कयने छियै इहोमे बढ़िआँ पाँच मिनट
तहन तऽ बढ़ियां छै तहन तऽ सभटा बढ़िआं